बोलो।
हेलो। की हाल-चाल छै रंजन जी।
ठीक छै।
सब बढ़ियाँ।
हाँ सब बढ़ियाँ कहलौं
हां-हां।
हम जे गेल छलौ अहाँ के दरभंगा दर्शन करय के लेल श्यामा म मन्दिर बला। हम अहाँ के से कहै छी। किछ दिन पेहनेहिये गेल छलौ।
अच्छा।
ओता गेलौ त मंदिर के व्यवस था सब सुन्दर बहुत पहिने एकबार हम गेल छलौ दू, चार, पाँच बेरा घूमे उ सब बढ़िया सुन्दर देखलिये रहे व्यवस्था बनल, रहे के लेल जगह सब बनल छलै, घुम-फिर सकै छी, अ अहाँ के बगीचा जना सब बनल, लोक सब ओनेहयो साँझ के लेल भ्रमण करै, साँझ के घुमै टहलैत नै रहै छै सब।
तऽ हम जे दिल्ली से आबी तऽ हमरा के की कैह के जाय पड़त ओता, की कहबै स्टेशन पर उतैर के।
अहाँ स्टेशन पर उतरबै, हाँ अहाँ रेलगाड़ी से जे स्टेशन पर अहाँ उतरबै तऽ फेर अराम से जखन अहाँ बस स्टेंड दिसन, मने उतरे नीचा छी ने ते टेम्पू सब लागल रहै छै। ओता अहाँ कहबै जे हमरा श्यामा माय मंदिर जा के छै हाँ पूरा कहबै हमरा श्यामा माय मंदिर जेबाक एछ, अराम से अहाँ के ओता पहुंचा देत। मन्दिर अराम से अहाँ पहुंच जाएब।
मन्दिर के केहैन की छै मतलब स्थल। मतलब केहैन
मन्दिर के अहाँ के धार्मिक स्थल हम कहै छी हम, हम कहै छी हम जे गेल छलौ। हम अपन अहाँ के ओ चीज हम जे हम की कहै छै गेला के बाद जे हम अपन जे अनुभव होय, हम अहाँ के से साझा करै छी।
हाँ-हाँ अहाँ अपन अनुभव कहु हाँ।
दरसल हम अहाँके कुछ दिन पहिने गेल छलौ, कहलियै बहुत समय भऽ गेल एक बेर दू, चार, पाँच बरख पहिने गेल छलियै तऽ फेर एक बेर दर्शन कऽ लेल जाय, ए बेेर देखलियै जे मन्दिर के व्यवस्था मे किछ बदलाव मे ब बढ़ो तरी भेलै हन।
ह्म्म।
जेना कि अ पार्क सब सुन्दर-सुन्दर बनल छै, लोक सब अबै अय, दर्शन करे अय, टहले एछ, बुले एछ, तकरा बाद से अहाँ के दो दुकान दौरी सब खूब सुन्दर सब लागि गेल केए प्रकार प्रकार के मिठाई सब एक लाइन मे करीब अहाँ के जेना इन्द्र पूजा सबमे मीना बाजार लगै छै। एक लाइने स दोकान लागल तनहै दोकान सब लागल आ ओतुका मिठाय सब बड़ सुन्दर भगवती के श्रृंगारक समान सब तकर बाद से अहाँके अहाँ सभक लेल जे सामान सब रहै छै जेना कपड़ा लत्ता सब भेल। चूरी सब भेल से सब राखल। उच्चैठ भगवती के सेहो चढ़ैत छै ने? हँ तऽ से सबटा राखऽ अच्छा अन्दर के जे गप जे छै‌। ज पंडितजी सबसँ भेंट घाट भेल हुनका से गप केलहुँ। ओ तऽ अहाँके प्रतिदिन एकटा के हवन होइत रहै छै।
अच्छा
हँ छतय प्रतिदिन एकटा हवन होइत रहै छै जिनका कुबुला रहल जा किछ करै ले तऽ बहुत रास मंन्दिर सब छै मनोकामना मन्दिर, अन्नपूर्णा मन्दिर, महादेव मन्दिर बहुत रास मन्दिर सब छै।
तऽ ई श्यामा माई मंन्दिरक कोनो कथा छै पहिल
श्यामा माई मन्दिर के कथा छै। हँ छै। कथा ई छनि जे जेना दरभंगा महाराज रहे छलखिन।
हँ
पूर्वजे सभसँ रहै छलखिन जे ओ एकटा सारा जेना नहि रहै छै अपना सब बलामे मरि गेलाके बाद सारा के लेल एकटा जमीन लेल जाइ छै बनाल जाय छै जमीन रहै छै। जे एय क्षेत्र मे हमर सभक जते कोइ रहतै बाबा दादा जते कोइ रहतै रहब रखै छी ओ एकटा चिप चीता भूमि हँ वएह चीता भूमि छियौ आ ओतो नियम छलनि। जे कोइ महाराजके जे कोइ मृत्यु हेतनि हुनका घर मे परिवार मे तऽ हुनका सारा परमे एकटा भगवती के स्थापना कऽ देल जेतै या भगवान के। तऽ दरभंगा महाराज जे मरलखिन
हँ
तऽ हुनकर साराके ऊपरमे चूँकि भगवतीके ओ प्रतिदिन पूजा करै छलखिन। ह अपनो आप में छलखिन सुनय छियै एकटा तांत्रिके टाइप के छलखिन।
हँ
कहलियै
हँ सुने त छियै से हमूँ सब हँ।
चल अँगना हेहर नहि तऽ भूइक रहल या बिन मतलब के ह तऽ हुनका जे सारा पर ओ श्यामा माइ मन्दिर के स्थापित कएल गेल से ततेक उग्र देखेमे आहाँ जे देखबाइन आहाँ किछु देर तक हुनका दिसन मुँह दिसन ताकि नहि सकैत छियैन अहाँके एकदम डर भऽ जायत। जेना लगत लगै छै भगवती हमर दिसन ताइक रहल छै।
हँ
बड्ड सुन्दर भव्य मतलब ओ बुझियौ ने अपनेसँ एक साक्षात भगवती के रूपमे छथिन ओ।
हू
हम देख देखने छलियै दादी के ओतूका आरती बड़ सुन्दर! आरतीक अनुभव लेलहुँ आह मन प्रफुल्लित भ गेल। हम ई सभ जगह पर टहलैत-बुलैत हमरा। बड़ नीक लगैत रहैत छै, समय बीच। बीच मे निकइल-निकइल के हम एहि सब टहले के लेल विदा भऽ जायत रहै छी।
अच्छा।
न, ओतहु हम जा कऽ देखलियै।
तऽ दरभंगा जाय तऽ हमरा रहऽ तके व्यवस्थ
हँ ओतऽ-ओतऽ छै हँ ओ। त ऽबगले मे छै अहाँके की कहै छै धर्मशाला छै। आ बेसी दूरो नै बेसी बेसी दूर नइ विश्वविद्यालय जे अछि।
हँ हँ
विज्ञान यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जे छै अहाँके कामेश्वर। दरभंगा के नाम से जे एछ। ओकर कनिके दूर आगू भऽ के। मुश्किल से बुझियौ ना। अधा से एक किलोमीटर के अन के भीतर मे छै।
अच्छा!
हँ हराही पोखैर। हराही पोख हराही पोखैर से छै।
हाँ। आ खेनाय-पिनाय के व्यवस्था सब भे भऽ जेतै ओता।
सुन्दर व्यवस्था अहाँ के एक रत्ती नै लागत जे हम अपन घरक भोजन नै क रहल छी।
अच्छा।
हाँ। भेटत। दाल ओता रहै छै, भात-दाल सेहो खा सकै छी। सोहारी सेहो रहै छै। दाल आ आ तकर बाद जे तीमन सब रहै छै, सुन्दर-सुन्दर के पापड़ जरूर भेटत उ मे अहाँ के। खाय के लेल। अचार भेटत आ साग जरूर भेटत, कारण मिथला के ते साग छै प्रधानता।
तऽ अपना सभक जे स्थान या। या पारम्परिक जे अपना सब के मैथिल व्यंजन छै।
से सब हाँ सबटा-सबटा-सबटा उहाए के लेल ते ओ उहाए, उहाए के लेल ते ओ प्रमुख छै व्यवस्था ओतौका।
प्रमुख छै व्यवस्था।
मिथला ओ मिथला अहाँ के व्यंजने के नाम से ते चिन्हल जाय एछ।
हाँ।
ओता भेट जाएत।
हाँ।
दरभंगा गढ़ भऽ गेलै ने मिथला के, सबसे बीच भऽ गेलै, हृदय भऽ गेलै दरभंगा।
हृदय भ गेले हाँ।
नै तऽ फेर ओता नै भेटत, नेपाल मे नै भेटत तऽ कता भेटत।
अच्छा तऽ दरभंगा से अगर हम मैन लियो कि अगल-बगल मधुबनी या अ कतौ ई जाय के चाही उम्म नेपाल जना जनकपुर धाम जाय के चाही। तऽ ओय केना की हेतै व्यवस्था ओकर जाय के कोन बाहन सही रहतै अपन बाहन लियौ या
निजी वाहन लेब तऽ और उत्तम कारण वहाँ हाँ अपना हिसाबसे कतहु रुकियो सकै छी। अपना व्यवस्था रहै छै, जदि यहाँ अ सार्वजनिक वाहन जदि यहाँ रे लै छियै। त ओहिमे त हुनकर समय सारिणी के अनुसार अहां अच्छा चल पड़त।
हां।
हुं। हमर हिसाब से त यदि निजी वाहन सम्भव अइ तखन त वैह ल लिअ।
हां।
अहाँके जखन इच्छा हयत तखन अहाँ रुकि सकैत छी कतहु दस मिनट अहाँ रुकिके समय व्यतीत क सकैत छी। कि आब समय, रौद भ गेलै। कि मोन नै अछि कनि स्थिर भ जाइ छी। त वहाँ अपना हिसाब से रुकि सकै छी, हां। से लग मे अहाँके मधुबनी पड़त। जखन घर आ गाम दिसन आब लागल। ओ त मधबनी। मधुबनी मे एकटा कपिलेश कपिलेश्वर स्थान। कपलेश्वर महादेव।
हां।
अहाँ दर्शन क सकै छी आ बड सुन्दर बड सुन्दर कपिलेश्वर स्था थानमे अहाँके प्रतिदिन एकटा भजन कीर्तन होइत रहै छै हरदमके लेल होइते रहै छै आब त जेना की, बाबाधाम मे भीड़ रहै अछि देवघर मे ओहने भीड़ अहाँके ओत भेटत। बीच बीच मे जे भोर का समय मे पूजा अर्चना के जखन समय होइत रहै छै आ संझु का समयमे, आरती सबके समय वला मे, एहि दूटा समय मे जेना बाबाधाममे भीड़ देखैत रहै छियै ओएह हिसाब से अहाँके भीड़ भेटत। लेकिन नै के लेकिन दर्शन में समस्या नहि हैत, दर्शन आ महादेव के कृपा दर्शन सुन्दर भ जायत। दर्शन ओत सुन्दर भ जायत फेर ओतयसँ कनि आगू जा क अहाँ उच्चैठ भगवती के दर्शन क सकै छियैन।
हँ तऽ अ तब तऽ एहि तरहक अच्छा ओतय जे हमरा मिथिलामे पहुँचि कऽ दरभंगा पहुँच कऽ जे कतहु मधुबनी चित्रकलासँ सम्बन्धित कोनो सामान लेबाक हुए चाहे कोनो हस्त निर्मित कलाकृति जे हाथक बनाल चीज।
बड सुन्दर भेटत अहाँ के, ई अहाँके मधुबनी मे एकटा लगै छैय एतऽ एग्जीबिशन कहल जाइ छैय। ओ जगह पर अहाँके भेटै छैय। हँ। ई अहाँ चाहबे जे दोकान दौरी सब वला मे ओना तऽ ठीक छै ओहो वला मे छोट छ रह छै भेटल छै लेकिन एकटा ओकरा व्यवस्थित तरीकासँ दफसर बनायल गेल छैय।
तऽ ई जगह कतय हेतै।
ई जगह अहाँक मधुबनीेये जिला मे अहाँके छै ओतब कॉलेज जे यूनिवर्सिटी सब जे छै वहे के आसपास मे छी।
अच्छा
हँ ओतऽ लेकिन भेटै छैय। ओकर एकटा हँ ओकर एक एकटा विद्यालय सेहो बनाल छैय स्पेशली। कारण आब तऽ ई वैश्विक स्तर पर भऽ गेल छैय व्यवस्था।
हँ।
मधुबनी पेन्टिंग, मिथिला पेन्टिंग जेकि मधुबनी पेन्टिंगके नामसँ चिन्हल जाइत अछि। से तऽ वैश्विक स्तर पर पूरा विश्व स्तर पर की कहै छैय। आ प्रसिद्ध भऽ गेलै।
हूँ।
तऽ ई अहाँके भेटत। एकर हस्तचित्र हस्त आ हस्तकला के बला सबटा व्यवस्था हाथ से बनल छैय। अ चीज सब अहाँ के एक सुन्दर से सुंन्दर चीज सब भेटत एहन एहन चीज सब भेटत जे अहाँ के शहर मे नहि भेट सकै अछि। कि बड़का बड़का ब्रांड सब बना क दैये, ओहि सं सुन्दर सुन्दर चीज सब
त मतलब कलाकारीवला चीज सब की, कपड़ा लत्ता
बहुत चीज छ सब चीज सब हिंगसँ लऽ कऽ हरेद तक से बुझियौ।
अच्छाई अच्छा जेना जेनाकि जनेउ भेटैत छै जनेउ किनबाक इच्छा हुए
हां जनेउ किनबाक इच्छा हुए सेहो भेट सकैए आ जनेउ त ओना गाम घरमे त परिवार सब सजपुरवो मे भेट जायत। ओना ओतौ भेट जायत हां, गाम मे की छै माने इ मिथि किया ने? जे, देखियौ बाहर सभमे जनेऊ के की छै ओ रेडीमेड वला अबैत रहै छै दोकान में, डोरी वला मे ओ जेना डोरी जेना बान्हिके तीन टा पाँच टा क क द देलक। ओ कोनो कर्मक रहै नै छै। गाम घर मे की रहै छै जे जनेउ बनायल जाइ छै फेर के उपरा जोर ओ जोरा ओत भेटै छै। कतौ पाँच टके कतौ दस टके कतौ बारह टके, एना क क। ओहि हिसाबसँ भेटैत छै जोरा। द ब अहांके जीवंत मिथिले रखने अछि।
हां, जीवत रखने हुं।
ऋवैदिक व्यव्स्था के जे जीवंत छै हे त मिथिला मे दरभंगा त कहबे केलहुं जे पूरा एकटा हृदय छियै। इ सब अखैन राखल छै। ओकरा बाद अहाँके इच्छा हुए जे हम जनकपुर जाए
हां।
अपन सवारी से जायब त उत्तम जं अहाँके इच्छा हैत जे नहि हम रेलगाड़ी से जाय। तखन लोक वैहे वला पकड़ के अहाँ जा सकै छी। हंई। जा सकै छी जे अहाँ उतरब त फेर ओतय से उतर के